राधे राधे की हाल चाल यौ की सब भऽ रहल छै
बढ़ियां बढियां अपन बाजू अहाँ केहन छी
हम तऽ प्रभु कृपा से बहुत बढ़ियां छी कनि फाइनेंशियल सेे तऽ गजरि रहल छी ब मतलब अथी रुपैआ के किलत तऽ और क सब किछ बढ़िया अछि एहन कोनो दिक्कत नहि अछि हमरा तनब तन
की कहू भाईजी अहाँ के हमर तीन चारि दिन से तबियत खराब अछि हँ तऽ ताहि दुआरे एखन किछ क नहि सकैत छी एखन त कखनोहु काज करै छी की करब पापी पेट के जे सवाल अछि
बात तऽ सही कहलियअ अहाँ तहन आब सूत सुइत कऽ उठि गेलियै नहा तहा लेलोंह
हँ सुति उति के उठि गेलियै स्नान धयान भऽ गेले अछि हमर हँ बस बस आब जे
हुँ मीटिंगो छलाह न आइ शायद
हाँ आइ हमर एकटा कार्यालय के एक एकटा प्रोग्राम अछि हमर समारोह अछि आ समारोह यहाँ के दस बजे से अछि से एखन हम स्नान ध्यान कऽ लै छी बुजलियै आब बस किछ जलपान कऽ कऽ बैसै छी समारोह
समाहरोला तऽ की कहै छै जरूरी अइ जे ऑनलाइन अहाँ के बाहरे रहय पड़त
हँ हँ फ नहि नहि नहि कनी किया की ओ सबमे की होइ छै ने ओ सब कहै छथिन कि कनि अपन मुँह दिखाउ त तऽ मुँह जखन देखबै छी तखन तऽ अहाँ पीछे के देवाल देखबै तऽ घर देखात घर देखात से त कोनो जोगार नहि अछिओहि दुआरे अहाँ के की करऽ पड़त क कतहु किछ ने किछ बाहर के सिनरियो वहाँ के देखै कें चाहि
हँ तऽ मतलब अहाँ पार्क मे चलि जाउ से बला बात
हँ हँ हँ हेतई हुँ
आओर लड़की सभ के तहन फेर ई तऽ बहुत बढ़िआँ नहि छै
हँ सम समारोह करै छीय हम समारोह करैला आब अहाँ के बहिन की करै छै अहाँ के बहिन
हमर बहिन के अथी पोछा तोछा लगेबै छल पोछा तोछा लगने माइ आइ पोछा लगेलखिन या
अहाँ के पोछा मतल पोछाझाड़ू कऽ लेलेलखिन हँ ताहि दुआरे ताहि दुआरे सुनै छी किया कि एकदम आहाँ के छोटके बहिन एकदम धरा धर धरा धर खाना ताना काटि क भुजिया तुजिया देखबै छी कि एकदम धरा धर धरा धर चढ़ा देलखिन
हाँ किछु न किछु त देखेथिन ने अखन जे आइ झगड़ा केलखिन हेन हमर सँ
हँ अहाँके झगड़ा कलेखिन किया
हुँ कि ककिछ सँ किछु बजनाइ शुरू कऽ दय छथिन बेरबड़ेनाय
आब अहाँ तऽ जाने छियै ओकर बच्च से आादत या आओर ओकरा ओतेक बात के दिल पर लेब से कोनो काज एक कान सँ सुनु दोसर कान सँ निकाल दियौ एनाहिते
हमहूँ ले छियै लेकिन सुनलियै तऽ आब किछु तऽ करबै
आ हम तऽ हमर तऽ काने पाकि जाइया एतेक बाजैया एतेक बाजय या एतेक बाजे या एकटा बाजे के कोनो लिमिट होइ या कोनो लिमिट तिमिट नहि ये
आ से-तऽ छैेय हे मतलब कोनो ओकर--हँ की कहै छै कोनो ओकर अथी नहि छै दूर हँ मतलब कते कतेक बजह छै की करअ के छै नहि करय के छै हँ तहन तऽ बढ़िआ
सुनै सुनै छी कि नहि नहि अहाँके कोनो दुकान खोलखिन अहा कोन दुकान खोललियै अहाँ हँ
के खोलिय महराज हम नय खोललिय
के के के
हुँ हमर प पिताश्री खेल रहलखिन हन आओर हुँम बाटानगर तरफ
जगह तऽ नीक अछि आ एहिमे बस काज धन्धा करतै
तन शायद हमरा कलसँ ह तऽ जे हेतनि अपन ओ बुझथिन हमरा तऽ कोनो लेना देना नहि अछि आ जे छै हम उम्मीद करै छिय जे हम अपन छोटका भाइसँ
हुँ
कहियो कभार मुमकिन भेलेन्ह तऽ सीधे जेथिन ओतऽ एक अथी कर्जा लऽ कऽ आबि जेताह
हँ हँ से तऽ हम कखनो निकलि जायब ओहिमे हमर कोनो दिक्कत नहि अछि
आ कनि कालिह अन्दाजा लागि जेतनि जे की भऽ रहल छै नहि भऽ रहल छै की पता नहि छै हँ हम तऽ किछु नहि कहि सकैत छियन आओर तनि छै हुँ की आइ माछ बनतै यौ
आइ माछ नहि तऽ आ
आनल मे अहाँ अपन हाथ मे
के माछ थोड़े ने हय छै ओतऽ जलपरोड़ छलै आय
अच्छा तऽ ओ जल परोर के की केलियै जल परोड़ के मतलब सिलेंड लंग राखि देने छिय केवल
जलपोर ए अनलिय करिया पन्नीमे आ ओकरा रइख देल कनिक सलेंडर लंग आ आ कनिक एखन नहि अछि से एखन माता श्री बनेथिन
हमर कथि एखन हालत खराब भऽ गेल
नहि नहि अपन अपन अपन घरमे एखन जहाँ जान छिय नय बनैया एखन जलपरोड़ बनतै नीचे एकटा भाइ छथिन हुनका कार्य अपने घर मे छैे अखन तऽ ओहि घर मे जेथिन समामान तमान सब लऽ कऽ ओतहि बना सोना कऽ
फेर ओएह हाल
कथि मतलब
उएह हाल हेतनि फेर मतलब ओतै हे ओतैहे
ओतऽ मतलब
ओतहे बनतनि उएह घरमे बनतनि क कऽ देबहक
हँ हँ ओ्ते मैक्सिमम टाइम तऽ ओतौ एहिसँ पहिले हम हम झाजी छलहुँ कैले कखनोहु ओतो बनैत छलै जे महाप्रसाद होइया ने माँ काली के तऽ ओहो प्रसाद सब ओत ओतहि बनै छलै
हँ अ
हँ ह हँ हँ हँ हँ तऽ अहाँ त जानय छी आब अहाँ अपन सभ घरमे सब धीरे धीरे के छोड़े देलखिन ई सब एकटा एकटा एखन हमी छी पापी इंसान पापी नहि एहन कोनो पापी तापी नहि छै ई सब अपन मोनक कोनो अछि हम तऽ एखन खाइ छी सब चीज अपन
ई करै छै जे मांसाहारी से बन नहि हेबाक चाही तेइस हजार तक दित अछि
अहाँके एकटा चीज हम कहै छी। देख आ अहाँके अहाँके एकटा चीज हम।
जाइ छियै, घुमै फिरै छियै तऽ सभ संगतमे रहऽ पड़ै छै, लेकिन हमरा उम्मीद छै जे मुदा जे अ
नहि, हमर की अछि ने, देखियौ, सुनू हमर की अछि ने। यहाँके हम एकटा चीज कहै छी कि मिथिलांचलके जे लोक होइया ने। तिनका माछ एकदम प्रसिद्ध छै ओतऽ। आ माछके बिना तऽ अहाँके जीवन नहि चलत हमर जेब किएक कि कोनो शुभ काज होयत तऽ अहाँकेँ माछ लागत। कोनो विवाह समारोह हो तखनहुँ माछ लागत। कोनो छोट बच्चा जन्म लेलखिन तखनो माछ लागत अहाँके। आ जे परम्परा आ जे परम पुर्खा पुरान परम्परा अछि, तिनका तऽ हम बन्द नहि करि सकैत छी ने। परम्परा अपन सभ निभबै छी, माछ किएक कि पोखरि माछ मखान।
आ
मधुर बोलिय, मुँहमे पान। तऽ ई सभ चीज अपन मिथिलक परम्परा छी, मानू हम छोड़ि दैत छी, अहाँ छोड़ि देब? बाकी लोक तऽ नहि छोड़तनि ने।
नहि नहि नहि
हँऽ, ताहि दुआरे माछ अपन सभकेँ ओतऽ प्रसिद्ध अछि। चाहे भोज हो, भात हो, कोनो दुरागमन हो। किछु हो, चतुर्थी हो, श्राद्ध हो, तखनो अहाँ सभके माछ तऽ लागत। अहाँ एकटा चीज देखब। आ जखन कोनो लोकके श्राद्ध त्राद्ध होइ छै, तखनहुँ कुटियामे माछ बनै छै।
आहाँ ने मरि जाइत छथिन, तैयो लगै छै।
सहऽ से सहऽ, देखियौ।
जिनका जेहन नियम छनि, अपन चलऽ दिऔन।
सहऽ से सहऽ, ओ चीज जे जे नम प्रतिष्ठा अछि तऽ चल, से तऽ चलथिन। एहि दुआरे माछ ताछ एखन हमर एहन कोनो विचार विचार तऽ नहि अछि। जत्काल छी, भेटैया तत्काल खाइ छी, नहि भेटत तऽ नहि खायब।
ओ आओर तऽ ह, आओर सुनाउ, किछु नब खबर?
बढ़िया, हमर एकटा छोटकी जे बहिन छलखिन, अहाँ जानी छी ने, अङ्का छोटकी बहिने हमर बड़। बहिन जे छलखिन, पूजा नाम छलखिन, जानै छियै अहाँ।
ह
हँ से अहाँ नहि कहू कि एतेक रुचि हुनका रुचि छलै। आ ओहि सभ चीजमे अहाँ सभकेँ
हँ अच्छा अच्छा
हँ, चौ एकटा न आबै, चारि वला आलू दऽ। चौरवला आलू तऽ खींचे होइए।
हँ तऽ नहि, हमरा नहि जानकारी अछि।
हँ, ताहि लेल तऽ हमरा सँ अहाँ नहि पूछू, जतेक जे हमरा से मारा पेट। झरा ज्योति केँ
खाइ कऽ नहिएत सभकेँ अपन अपन दिन अबै छनि।
हँ
ठीक हय, जाइ जे।
हमर तऽ एखन खासे खास हालत खराब अछि। तीन चार दिन से हमरा बुखार खासी सब एकदम धऽ देलकै की करब एखन नहि बुझै छिये अखन हम
हूँ
आओर अहाँ बाजू किछ नया समाचार सब अहाँके अहाँके स्नान घ्यान सब भऽ गेल अछि पूजा पाठ
स्नान किछो नहि नहि स्नाने भेलनि नहि पूजा पाठ पूजा पाठ तऽ हम करितो नहि छियै हम तऽ केवल स्नान करै छियै बस भऽ गेलै कह लेकिन की कहै छै हूँ हम तऽ आब सेहो नहि कऽ पाब करै छियनि आ एकग्जाम हमर हौब बला छला लैब्रेररी तैब्रेररी के
हँ
आ ओहो सब अहाँके की कहू ओहो ओहो लटका देने अछि आब हम सार कतहु के ने रहहि कतहुके नहि र भऽ पबैय अखन
भऽ गेलै अहाँ आहा हमरा लागैय एकटा अहाँ ई कोस फोन कॉल के अहाँ ओ करायब कियकि एकटा जे अहाँ वर्ड बजे उच्चारण कलियै ताहिमे से हमर
से ठीक
से कनिक अहाँ सोचि समझ के बाजू जे बाजै छी क्याकी की हो छै ने कि कि आ दस दस तक पहुँच गेल छीयै हमसभ अहाँ ई उच्चारण करब तखन तऽ फेर
हँ कुन बाता ने नो एथी कर विस्तार आ आराम से कोनो नहि बात करू आराम सँ
ब बस एखन जाइ छीिय हम भूलि गेल छी जाइ छी कनििक जलपान करब आ फेर जलपान क कऽ फेर अपन काज मे जेब तखन बड़की बहिन हमर भुजिया बनबै छथिन
बोखार तुखार लागल अछि तऽ
हँ से तऽ अहाँ से तऽ अहाँ हमर आवाज सभ पकड़ि लै छथिन पकैर लै छी कि हमर की हालत अछि
आ खाइर कोनो नहि से देखियौ इमहर इमहर जे होबअके हेतइन से हेतै आरामसँ जल्दी निपटा कऽ आबि जायब आओर की करब
हँ हँ हमर तऽ से आ पूरा एकदम हम अपन प्रयास हैत की जल्द स जल्द काज ताज
हँ हमरा छल लेकिन आइ आइ हमरा बैंक जाय के छले ने बैंक वाला काज
अच्छा अच्छा कीया से की भेल ओइमे
वएह ने काल्हि गेल रहहियै न माँ के साथ
हँ तऽ की भेल
की नहि भेल रहै हम ओहि दिन देने रहियै तऽ हमर के वाइ सी लेलक ने आर काल्हि ई तऽ कहिय हमर के वाइ सी चाही हमरा
हलो
अँ ओऽ इएह सब भेलनि तऽ हम की कहि सकै छलियैन हम छड़ि देलहुँ आ तऽ फेर आइ जायके छलनि ह
हँ हँ
इ हे त हमहुँ जेतीै उमहर देखतीये लेकिन ह दस बजे निकलत किये तब हू
अच्छा अच्छा
निकलती ओहिस पहिले निकलतीये लेकिन आब प्रोग्राम आइ के कार्यक्रम रहऽ दै छियनि काल्हि देख